हेलो आ आबाज जाय है
आवाज जा हे अपने के
तनी तनी आबै छै ज्याद त
बतैयए की कहै छियै
सुनाइए कम दे
हँ अपने के रिंग जाय है जैसे कोन कोई फोन करे छै छै तऽ
हँ आबै छै हमर
हमरा मे त रिगो नहि आबै
हमरा मे आबै छै
तब बतैेयै आओर सब हूँ ओ जे अभी नम्बर भरजलियै ने ओपर नहि होलै ओपर चौदैए गो छै
हमर तऽ अभी छओ एक भेलनि पूरा भी बचले
टाइमे नहि दै छी
त फोन ने रिसीव करै छी की करियै
तब आओर सब बते यौ तब आओर सभ बोलियै
कथी
आओर सभ बतैयए
ठीक छै आहाँ अपना बतैयै
हँ सब ठीक छै आ एनेके मौसम केहन है
आवाज नहि आबै छै
ओन्न के मौसम केहन हइ दिन केहन करने छै हेलो
हँ
दिन केहन कयने छै अइ बर्षा वर्सा होतै अच्छा